चल यौग बढ़िआँ छय बढ़िआँ छैर अहाँ ठीक छी न हम तऽ घुइम रहल छी एखन पोखरि पर
ओ हवा तहि दुआरे बड सुन्दर चलि रहल अछि
हँ हँ समयो नीक छय एहने समय रहै भरि दिन तऽ बढ़िआँ रहतै
दि घुम केने हँ बड्ड गर्मी
अच्छा
अहाँ सब दिशन न छै
नय हमरा सब दीस तो हावा चइल रहल हल्का हल्का मदना पोखरि पर
पहिले कहैतैऽ हमूँह आब जैतौ हावा पिबै लए असगरे असगरे चाहै छी सबटा हवा पीबै लऽ
बेटर लक नेक्स्ट बढ़िआ छय बढ़िआ छै आगाँ तऽ जहन एबै ने तहन हम आहाँ के देब
तहन अहूँ सब दिस पइन भेलै की
ए खूब पइन भेल राति में
ए हमरो सभके भेलैए लेकिन एखन फिलहालमे उबेर कयने अछि की पता फेर कखनो बरैस जायत
अच्छा हँ हँ से तऽ हेबे करत काल्हि गंगद्वार में पाँच बजे खूब पानि भेलै अहाँ सब गाममे पानिए नय भेल हँ गंगदुआर खूब पानि भेलै पाँच बजे आधे घंटा में देलकै गड़गड़ा
आ इमहर नय भेलै
राति में इम्हर होइत रहै तऽ गदआार मे नहि
गङ्गा उएह होइते छै कि एक एक ठमा छोड़ि छोड़ कऽ भगवान दय छथिन
हँ हँ हँ
हँ ओर कहियौ आहा
बढ़िआ है भाजी कतौ गेलेय
भायईजी एखन आ के सुतले राति में आर बरियाती से कनि देरीसँ ताहि दुआरे सुतल अछि।
कतऽ-कतऽ गेल छलै बरियाती?
बरियात अहाँकेँ एतय से गेल छैय, चिड़चिड़सँ भगवानपुरसँ चिड़चिड़ी।
अच्छा, अच्छा, आहा सुतले हैं।
हँ, या अखने उठल हैं।
हँ, एगारहे बाज लै सुत्ता दियौ।
हँ, चाय पी बनले हैं। अहाँकेँ एखन नैय देखै छी एम्हर हुनका तऽ नहि कहब।
अच्छा, एम्हर नहि अबै छै एखन एहि बीचमे नहि एलहु हँ परसुओ तऽ आयल रहै हम यौ।
कहाँ यौ हम तऽ नहि देखने छलहुँ नहि नहि हँ, देखने छलहुँ जे अहाँ अथि ओतय गेल छलियै।
हँ, गदआर गेल छलखिन, अजिए-परसू तऽ।
परसुये।
हँ, हँ।
तऽ केना की रहलै यात्रा।
यात्रा मंगल माय राहले।
जा तऽ हेबाके चाही।
हँ।
तऽ नास्ता तास्ता किछु भेलै है कि नहि।
नहि, नास्ता पानी कहाँ किछो भेलै एखन।
एखन नहि भेलै हैं?
नहि एखन किछु नहि भेलै, हेतय।
एखन जे आम सैध गेले से खेनायमे मोने नहि।
ए जलखै हेतै कनि कालके बाद जलखै करबै बढ़ियासँ।
बा, ई, समय अहाँ किछु भेल जलखै करय वला। उएह तऽ आब अहाँ बारह बजे जेबय जलखै करय लए।
आब तऽ कनी कालके बाद घुमि फिरके जाउ अस्नान अस्नान करू आ भोजन दऽ दियौ आ पतरका चद्दैर ओडि कऽ कनि काल सुति रहु।
हँ, यौ नींद तऽ होइ छै, तखने जे कनि पंखा चलैत रहल। एकटा चद्दैर देह पड़ दऽ दियऔ खूब सुन्दर नीन्द होइ छै। हँ, कखुनो कालके मोबाइल नहि चार्ज रहैया। सोचै छी अहाँ ओठाम पहुंच जाय लेकिन भगवान एहन खुशी खुशी भऽ जाय छथिन तुरन्ते अहाँकेँ से लाइट दऽ दैय छथिन हँ।
चलि आयब से नहि के रहै छै, तू अपन लगा ले चारजमे पैर।
लाइट भइए जाइ छै की करू लैइट आबि जाइ छैय तऽ कतय
हँ से त भऽ जाइ छै समय।
अहूँ नहिये अबै छी न अबैत रहै छै, तहन ने लोक जान आन लगेने रहै छै।
आरौ बाप रौ बाप एहन गप नहि छै, हम तऽ हरदम एइबते रहै छियौ आँ। हर दू दिनपर तँ एक दिन एइबते रहै छै।
पहिले जेना जे आन जान अहाँ करै छलियै। पहिलुका जे आन जान छै, तेमे आब।
से नै होइ छै, थाकि जाइ छै, ने कनि रात कऽ तऽ होइ या कि आराम करी
हँ से तऽ भइए जाय छै, भरि दिनका थाकल आदमी होइ छै, एक बेर जे बिछान भेट जाय।
आ भोरे जे निकलै छियै। तऽ एके बेर अहाँकेँ।
तहन काज चलै छै, अहाँकेँ एखन तऽ अहाँकेँ काज बधित भऽ गेल हैत।
काज आए बाधित अय
कियैक तऽ पाइन पड़ि जाइ छै तहन तऽ ओ कोनो जोड़ैया तोड़ैया नहि होइ छै
हूँ एखन दू तीन दिन काज बाधिते रहतै एहन समय रहतै तऽ किया चालू करतै काज अनेरे के
हँ तहन एखन यौ आइयो वएह गप होइ छलै माँ कहै छलखिन एहि सब मौसम मे से आहाँ सिंही मांगुर लोक खा नाए पबै छले ततेक रहै छै छलै आब लोक के दर्शन भेनाए दुर्लभ छै
टेंगरा माछ खूब खाइ छलियै हम
आए यौ उम्हर जे घुमै छियै तऽ अथी देखइया डोका
डोका तऽ खेत सब मे भेटते करतै
यौ ई सब चीज जेना विलुप्त भेल जाय छै धीरे धीरे
विलुप्त नाए भेल जाइ छै आब विलुप्त भेल जाइ छै ई सब चीज सँ लोग बर्गर पिज्जा बेसी लोग दै छै अथी डोका डोकी पर नहि जाइ छै
डोका आ सिंही मंगुर पर कोन लोक ए हँ अहाँ खेने छियै कांकोर के चटनी
हँ कांकोर के चटनी खेने छियै
हम नहि खेलहुँ ई सब चिज ठीक ठीक
कांकोर के चटनी प्याज कचका मरचाइ दऽ के एह बाप रे बाप ओ कनि अथी अचार दऽ दिय ओहि मे खुचुर कुटूर कुटूर लागत बड़ी सुन्दर
तहन जे आब हम जेबय ने पोखरि तोखरि कखनो अथी लए तऽ जब भेटत त कांकोर आब अहाँ लए नेने आयब
एकटा से की हयत दस बीस टा रहै छै तहन मजा छै
तहन नीक रहैत छै ओकर केना बनबैत छलियै कांकोर क चटनी पकााकऽ कि उसैन कऽ अच्छा पका ओकरा हाथ पे तोड़ देलौ ओकरा बैसा देन ओहि पर ओ नहि कांकोर लै मोन लागल अथी कांकोड़ कहै छी अथी लए डोका लै तऽ डोका उ देखै छियै तकलियै ऐ लेकिन कनिए कनिए टाके भेटल पाँचटा सातटा तऽहि पाँच टा सातटा से तरकारी बनैत छै
नाए नाए पाँचटा सात की हैत ओकरो ओकरो सब्जी बड़ी सुंदर ठीकसँ बनबियौ तऽ खस्सी मीट के फेल कऽ देतहु
यो बहुत दिन भऽ गेले अपना सब वाला नहि भेले हे भोज
ओ वला भोज
दू टांग वला बहुत दिन भऽ गेलय आब एक बेेर योजना बनायल जाय इ है मौसम मे योजना बनायल जाय
योजना व्यवस्था कयल जाय आसू बाबू कतऽ रहै छैथ
नहि कहब यौ आइ नहि एला हे राति गेला एतयसँ जे आठ स नौ बजे के आसपास ताहिकर बाद से नहि अयला है
आसू आहूके बेसी एखन हुमीग दौरा रहै छनि
हँ रहिते छनि कनि जहियासँ नौकरी छुटलनि ह तहियासँ कनि जहियासँ नौकरी छुटले हे तहियासँ कनि टुगर भऽ गेला हे
हँ हँ हँ हँ
हँ लेकिन हुनका नहि छुटबाक चाही नौकरी नाए
हँ लागल छेलैथ ह लागल छेलैथ जाय आबि जाइ छलै पाच छ पाच छओ हजार रुपआ महीना जाय आबि जाइ छलै हे
जे आबि जाय अपन लागल रहे छले से छलै बचत तऽ नहि होइ छल लेकिन लागल रहै छेलैथ
बचत अहीं भुझै नेइ छलै कते के पेट्रोल जरैत हेतैन‌ इनका पम्प पर एक हजार के पेट्रोल जरि जाय हनि भरि दिन जे ई अतुल अंगगना पीयूष अगना अमरजी काका अंगगना जे बोआइत रहै छल
हँ घुमै टहलै से त जरुरे नीक जे दू पाई के उपार्जन
छलथि हे दू बजे अबै छलथि हे
हँ तऽ ओहि उएह दुआ‌कनि टुगर टापर भऽ गेल छथि आ फेर जेबै तऽ कोनो नहि तकतैथ नहि भेटतनि ताबे तक तऽ कनि छनि दिक्कत
लोक तऽ इहो नहि ने कहै छलनि हे बौआइत रहे छै किछु किया नहि करै छै ही
नहि अपन लागल छलथि ओ पाद छुटी गेल छलनि बेरोजगाड़ी वाला आब फेरसँ शुरू हो गेल की करथिन ई निकैल देलकैन कि अपने छोड़ि देलखिन
से नहि भेल हिनका सबके ओ जे कॉन्ट्रैक्ट जे होइछै कम्पनी के थ्रू छलखिन ह ने
हँ
ओहि कम्पनी के अथिये खतम भऽ गेलै
अच्छा तऽ ताहि दुआरे ईसभ छोड़ि देलखिन आँ फेर चाही तऽ फेर दियौ पाइ नहि
हँ दोसर कम्पनी लेलकैए
हँ
तब आब ओ अपना हिसाबसँ करतै बहाली तऽ ओ फेर घुस लेतै
ओ मेहनतो
बाद बकी बाद बकी बाद बकी अहाँके कहलियनि जे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दियऔ
हँ नहि तऽ हमरा कहै छलै चलू लेकिन हुनकर गपपर हमरा विश्वास नहि बुझलियै पढ़ै लए हँ पढ़ै लए तऽ हमरा हुनकर गप्प विश्वास हँ हमरा हुनका गपर विश्व विश्वास नहि होइए तऽ ताहि दुआरे हम एहि महीनाके बाद हम अपनेसँ फेरसँ अथी करब शुरू कर ओ अपन ओहि सबके चक्कर मे नहि रह जाबे तक नहि एलेताब तक तऽ लगबै से छै तहन अहाँ केसभ छी घूमैत
हम तऽ असगरे घुमि रहल छीयै एखन
अहूँ अपन ब बिंन्दाास आदमी छी ने आगूनाथ ने पाछू पघा वला गप्प वसगरे मोन‌भ गेल‌ असगरे विदा भ गेलो
नहि अब एक बेर भरि दिन घर पर रहलो ने तऽ एक बेर पोखरि पोखरि पर एक बेर एलहुँ
घुमय लए
हँ हँ आब तऽमे थाल ताल के कोनो टेंशन ने खालियो पेरे आब तऽ माट नहि लागत खालियो प हँ हँ खालियो पैर आयब तऽ अहाँके मैट नहि लागत
एतय से छहर तक चलि जाय कोनो टेंशन नहि
हँ हँ हँ
नहि एक दिन अहाँ सङ्गे हमरा योजना बनबय पड़तै छैय घुमय लए।
हमरा घरसे गंगद्वार जायमे अहाँके
हँ अहाँके तऽ बढ़िआं ई रोड धरा दैत हेबै आ सीधे अहाँके रोड हँ हँ
छैय आ ओत स दू मिनट अहाँके
हँ यौ लेकिन तैयो अपना जे ढलान छैय ई वला जाहि परसँ चढ़ै छैय ओहि पर तऽ ततेक नहि गोबर रहै छैय जे पिछड़ा
हँ हँ एखनि पिछलाह जेना रहै छैय आ ऊँच छैय कनि हँ से छैय कनि ऊँचाह छैय।
हँ स्लोप नहि छैय ठीक। जे ई चीज करै छैय ओकरा ई चीज बुझबाक चाही ने जे भाय गाड़ी घोड़ा चलै छैय। चुनिया अछि अगना मे।
ओ पपावला नम्बर छभेलो ओहिमे सिस्टम अ अपडेटमे।
हँ हँ एखन वैह चलैत छैय। वैह सभगोटे बैसल छलहुँ तऽ वैह गप चललै वैह माछ ताछ वला। तऽ हम कहलियै कि माछक राजा छैय तऽ रोहित भायजी। आ ओना अहाँके याद आबि गेल जे तऽ कहलियै नहि हाल समाचार कनि कऽ ली।
नहि माछ ताछ नहि मारैत छी।
नहि यौ हम नै हमरा नै होईया मारल छलियै पीछा मे जे पोखरि छैय तहिमे हमरा नहि हो मारल हम मारने छलै एक बेर आब नहि जाइ छी ओहि कछैरमे।
ओ
गेल अछि मंन्दिर आइ बेर वला सोम छैय ने।
हँ हँ हँहँ
तऽ ओ अपन गेले छैथ मंदिर भाईजी सुतले छला एखन उठि के गेल ह अथी चुनिया अपन लागले अछि इम्हर उम्हरमे हम अहा के हाल सम चार ल रहल छी तऽ सभ अपन अपन काजमे मगन छैय।
ते छैय कि आओरी की हेतै वैह सब तऽ हे
यौ ई सब मौसममे तऽ और नहि मोन लागैत रहे जे पानि पड़ि जायत या बेसी रौद भऽ जायत मनुषक दर्शन नहि हैत त नीके नहि
हँ इह तऽ रहिते छैय कनी ई सब भए जा छैय ई सब समयमे हलाकि एखनका लेल तऽ इएह समय भेल छैय।
हँ बहुत बढ़िया छैय आ कनि पानि जे नहि छैय देखलियै केहन गर्मी पड़ि गेल छलै।
आँ आदमी हँ रौदा छलै केहन छलै गर्मी के उमस केना कऽ देने छलै उमस कऽ देलकै पुछू ने बड़ गर्मी लगै छलै जेना बझै छलै सड़ि जेतै आदमी।
आइ जेना पानि भेलया है कनियो उबेर केने अहाँ आरामसँ घुमै लै निकल गेलियै ने यौ।
हँ हँ आ आ तऽ रौदा नहि तऽ रौदामे घूमल हेतै रौदा में तऽ लोक तऽ चक्कर दऽ कऽ खसि पड़तै लोक गर्मीमे। आजुका समय कते सुन्दर छैय देखियौ हवा चलि रहल छैय हल्का हल्का कनि कनी पानि पड़ि रहल छैय बुंद।
हँ तहन कहियाके योजना बना रहल छी अपनसभवला भोजके?
जहिया अहाँसभ क दियौै ओहे कर देबै की दिक्कत छैय।
हँ हेवाओके सह चायी बहुत दिन भयओ इएहसभ मौसम में नीको लगैत छै सचीज
जरी छय सब एना जरुरी रहए छै कनि बीच बीच में भए जाय छै तऽ बढ़िया रहे छै
सबके एक बेर मिलनसार भऽ गेल मिल जुल भऽ गेलहुँ
हँ
सबके एगो मिलनसार भ गेलै मिलजुल भऽ गेलै हमहू सभ गेल छलहुँ हम सब जे गेल छलहुँ जन्मदिन मेँ खूब मोन लगले देखलहुँ एक सौ चालीस रुपआ मे से अहाँ के प्लेट देलक भोजन के बुझलियै ताहि मे एगारह रंगक अहाँके सब्जी तब्जी छलय आ ताहि मे अहाँके से य ओहो कर अथि लेकिन कनि हल्का सब्जी खराब हो गेल छलै
नीक छलय तरकारी
देखियौ ने हँ तरकारी तरकारी सब तऽ ठीक छलय पनीर तनीर छलै
अच्छा में अथी छलैया
रायता खराब भऽ गेल छलय हँ एकटा मिठाई देने छलै वहै में आ इम्हर अपना दिसनसँ भौजी जे व्यवस्था केने रहथिन
अच्छा अच्छा बहुत सुन्दर कहलहुँ होटल गेल छलियै
नय आयल छलै